आ।
हेलो, नमस्कार मित्र।
नमस्कार, नमस्कार।
आई संजय गाम मे मैदानमे बहुत रास युवा सभके फुटबॉल खेलत देखलियौ। सभ गोटे बहुत उत्साह से दौड़ि रहल छल। गोल करबाक प्रयास करैत छल आ पूरा गाव। काले से गुजरि रहल छै, ई दृश्य देखे के अहाँकेँ याद आबि गेल।
फुटबॉल नाम सुनिते बचपन याद आबि जाइत अछि। गाम कऽ मैदानमे मित्रसभक सङ्घ खेलबाक आनन्द आजुओ मोन मे ताजा अछि।
हू। हमरा फुटबॉल एहि लेल निक लगैत अछि, जे एहि खेलमे पूरा टोली एकजुट। भायके खेलैत अछि, जे एक दोसरा सँ सहयोग रही रहत तऽ मैच जीतब बाहा कन बाज जायइत अछि।
बिल्कूल सही कहलहु फुटबॉल केवल गोल करबाक खेल नहि बल्कि एक। अनुशासन मेहनत आ आपसी विश्वास खेल सेहो अछि।
आ देखियौ जे छोट छोट बच्चा सभ सेहो। एक खेलाड़ी सभके देखिक के फुटबॉल खेलबाक प्रयास करैत छल। हुन कऽ उत्साह देखे के बहुत खुशी भेल
ई बहुत निक बात छै। जेखन बच्चा सभ खेलक प्रति रुचि देखबैत अछि। तऽ हुनकर शरीर स्वस्थ रहैत अछि, आ आत्मविश्वास सेहो बढ़ैत अछि।
ह फुटबॉल खेलबाक समय पूरा मैदान मे जे उत्साह आ खुशी वातावरण बनि जाइत अछि। दर्शक सभसे ओ अपन अपन टोलीके हौसला बढ़बैत रहैत छैल।
हँ फुटबॉल एहन खेल अछि जे खिलाड़ी आ दर्शक दोनो रोमांचिक देैत अछि प्रत्येकके गोल पर सब खुशी उछल पड़ैत अछि
हँ हमरा लगैत अछि जे फुटबॉल खेलासे से शरीर बहुत फुर्तीला बनैत अछि कारण एहि मे खेल मे लगातार दौड़बाक पड़ैत अछि
बिल्कुल फुटबल खेलला से शरीर मजबूत होइत अछि सहन शक्ति बढ़ैत अछि आ मन सेहो प्रसन्न रहैत अछि
ह्म गामक खुला मैदान मे संजक समय फुटबॉल खेलबाक जे आनन्द छि से शायद दोसर कोनो खेल मे नहि भेटल अछि
सही कहलु हवा मित्र सबक सात आ खुला मैदान इस सब मिली के फुटबॉल आनंद ओरा बढ़ल दैत अछि
आई एकटा लड़का बहुत सुन्दर गोल केलक सब दर्शक जोर जोर से ताली बजाए लागल ओकर खुशी देखबाक योग छल
ई खेलक असली मजा अछि मेहनतक सफल भेला पर जे खुशी भेटैत अछि ओ शब्द व्यक्त करबाक कठिन अछि
बिलकुल खेलके दौरान हार जीत दुनू होयइत अछि मुदा खेल समाप्त भेलाके बाद सब खेलाड़ी एक दोसरा के हाथ मिलाबे छथि ई बात हमरा बहुत नीक लागैत अछि
बिल्कुल सच्चा अ सच्चा खिलाड़ी हारला पर निराश नहि होइत अछि आ जीतला पर घमण्ड नहि करेैत अछि
बिल्कुल हमरा लगैत अछि जे प्रत्येक बच्चाके पढ़ाईके संग संग फुटबॉल जकाँ कोनो खेल जरूरी लेबाक चाहि
ई बहुत अवश्य्यक अछि खेललास से स्वस्थ नीक रहैत अछि मन ताजा रहैत अछि आ पढ़ाई मे सेहो ध्यान बढ़ैत अछि
ह बिल्कुल अगला गाममे फुटबॉल प्रतियोगिता होम ब जाइ छै पूरा गाम ओहि मेचक प्रतीक्षा कर रहल अछि
तखन तऽ जरूर जाए एहन प्रतियोगिता युवा सबके अपन प्रतिभा देखायब अवसर बैठैत त छी
ह हम सोचै छी जे मैच देखबाक बाद अहाँके फेर फोन के पूरा अनुभव विस्तार से सुनाय
अवश्य हमरा सुनाबक बहुत इच्छा रहैत छै जे में छै केहन रहल केहन केहन खेल देखबाक लेल भेटत
हू त फुटबॉल प्रतियगित पूरा हाल विस्तार से बताब
खेलक आनन्द तिल आ फेर विस्तार गप करब
हू कहली जे फुटबॉल प्रतियोगिता देखबाक बात कर रहलिय आइ ओ मैच देखी के घर घोर लियो एन रोमाञ्चक मुकाबला बहुत दिनक बाद देखबाक अवसर बेठल तऽ सोचलियौ अहाँके पूरा बात बिस्तारसे सुनाबो
हमहुँ अहाँ फोनक प्रतीक्षा कऽ रहल छलु जल्दी बताउ मेच केहन रहल की गामक लोक सब भीड़ बहुत मजा भेल छल
हूंम्म मैच शुरू होयबा से पहिने मैदान दर्शक से भरि गेल छल छोट बच्चा से लएके बुजुर्ग धरि सब उत्साह से अपन अपन टोली के हौसला बढ़ा रहल छला पूरा वातावरण एकदम उत्साह उत्सव जेका लगैत छल
गाम मे एहन प्रतिगिता होएब बहुत नीक बात अछि एहि से युवा सबके खेलबाक प्रेरणा भेटैत अछि आ पूरा गाम एकटाम एकजुट अछि
हँ बिल्कुल जखन रेफरी सिटी बजलनि आ खेत शुरू भेल तखन दुनू टोली बहुत तेजी से खेल लागल गेन्द एक बार एही दिस तऽ दोसर दिस ओहि दिस जाइ छल दर्शक सब नजरी एक छल लेल सेहो देख गेम से नै हटैत छल
इहे फुटबॉलक असली रोमाञ्च अछि प्रत्येक क्षण खेल बदली सकैत अछी ते अतिम मिनट धरी परिणामक अनुमान लगायब कठिन होइत अछि
बिल्कुल एकटा खिलाड़ी बहुत तेज दौड़लन ओ बीच मैदान से गेंद लै के बह एहन सुन्दर पास देलक जे ओकर साथी सीधा गोल करी देलक पूरा मैदान ताली आ खुशी के आवाज से गुंजी उठल एहन गोल देखबाक मजा आय अगले होइत अछि जखन पूरा टोली मिली के एक गोल बनाबत अछि तखन जीतक आनन्द आरो बढ़ि जायत अछि
ई सच्चा खेल भगवान अछि जित आ हार जीवनक हिस्सा अछि मुदा सम्मान आ मित्रता सदिखन बनल रहबाक चाही
गोलकीपर सेहो बहुत नीक खेलल ओ कतेको कठिन शॉट रोकि देलक जे ओ एहन बचाव नहि करैथ तऽ स्कोर बेहद बेसी भए सकैत छल
बिल्कुल नियमित खेलला शरीर स्वस्थ रहैत अछि मन प्रसन्न रहैत अछि आ आत्मविश्वास सेहो बढ़ैत अछि
हूंम्म बीच बीचमे दर्शक सब अपन टोलीक नाम लै के जोर जोर से आवाज लगा रहल छला एहि से खिलाड़ी सबक उत्साह आओर बढ़ि रहल छल
हँ दर्शकसभ समर्थन खिलाड़ी लेल बहुत पैघ प्रेरणा होइत अछि एहन वातावरण खेलबाक अनुभव जीवन भरि याद रहैत अछि
मैच एक अंतिम समय बहौत रोमाचक छल दुनू टोली जीत बाक लेल पूरा ताकत लागा छल एक एक मिनट बहु महत्वपूर्ण लाग छल
ई कारण फुटबल दुनिया भरिमे एतेक लोकप्रिय अछि अन्तिम सिटी बजब धरी परिणाम बदल सक अछि
हूं अंत मे जे टोली जीतब ओ सब बहुत खुशी से एक दोसर बधाई देलक मुदा हरनिया टोली सेहो मुस्करात विजेता टोली हाथ मिल लै ई दृश्य देखी के बहौत नीक लागल
ई सच्चा खेल भावना अछि जीत आ हार जीवनक हिस्सा अछि मुदा सम्मान आ मित्र सदिखन बनल रहबाक चाहि
बिल्कुल यह प्रतियोगिता के देखी क हमरा से ओ फेर से नियमित फुटबल खेलबाक इच्छा जगि जा छै शरीर के स्वास्थ्य लेल खेल बहुत जरूरी अछि
बिल्कुल नियमित खेलला शरीर स्वस्थ रहैत अछि मन प्रसन्न रहैत अछी आ आत्मविश्वास सेहो बढ़ैइत अछि
हम सोचै छी जे अगला सप्ताह से गामक मित्र सबके एकठाम जमा कर फेर से साँझ मे फुटबॉल खेल शुरू करब
ई बहुत नीक निर्णय अछि जतेक बेसी युवा खेल मे भाग लेत ओतेक गाम मे स्वस्थ आ भाइचारा बढ़त
आइ क बैच हमरा बहुत किछु सिखा देलक एकता धैर्य मेहनत आ अन्तिम क्षण धरी प्रयासकता करबाक महत्व
सही बात खेल केवल मनोरंजन नहि बल्कि जीवन जीबाक ठण्ड सेहो सिखबैत अछि
हूं बिल्कुल सही कहलियौ कली फुटबॉल प्रतियोगिता चर्चा एखनो गाम मे चलि रहल छी चौक दुकान आ चाय पानक ठाम सबठाम लोक सब ओहि मैचक बात करै छथि त सोचलहु अहाँ से फेर अही विषय पर गप्प करी
एहन प्रतियोगिता प्रभाव कतेको दिन धरि रहैत अछि जखन खेल रोमांच होत छी तखन दर्शक सब प्रत्येक के गोल प्रत्येक के बचााव आब प्रत्येक के क्षण मे बहुत दिन धरि याद रखैत अछि
आइ सकाले मैदान दिस गेलियो ते देखलियो जे छोट छोट बच्चा सब काली मैंच नकल क रहल छल कि ओ गोलकीपर बनल छल तऽ कि ओ स्ट्राइकर हुनका सबक उत्साह देखी के मन बहुत प्रसन्न भए गेल
ई बहुत प्रेरणादायक बात अछि जखन बच्चा सब पेघ खेलाड़ी सबके देखी के खेलबाक प्रेरणा लैत छथि तखन गामक खेल भविष्य ओरा मजबूत बनैत अछि
हूं काल्हि मैच मे सब खेलाड़ी एक दोसरा के बहौत सहयोग करैत छलाह कि ओ अकेले खेलबाक प्रयास नहि करैत छल एहि कारणे खेल आओर सुन्दर देखाइ देत छल
बिल्कुल फुटबॉल मे व्यक्तिगत प्रतिभा से बेसी टिम वर्क के महत्व होइत छै पूराटोलप एकजूट रहत तखनी जीत संभव होइतइत छै
हमरा सभसँ बेसी खुशी ई बात बातक भेल जे हारनिया टोलिक खिलाड़ी सब से मुस्कराइत विजेता टोली के बधाई दैत छलाह ककरो मन मे घमंड व नाराजगी नहि छल
ई सच्चा खेल भावना अ छै खेल मनुष्य के जितमे विनम्र रहब आ हहार मे धैर्य राखब सिखबैत अछि
हमरा लगैत अछि जे प्रत्येक गाममे एहन प्रतियोगिता नियमित रूपसँ होवै त बहौत खास युवा मोबाइल छोड़ी मैदान दी से आकर्षित होए
सही कहलु खेल केवल शरीर के स्वस्थ नहि रखैत अछि बल्कि नशा दूर रखैत अछि आ अनुशासित जीवन जीवबाक प्रेरणा सेहो दैत अछि
मैचक बाद खिलाड़ी सब बहौत थाकल छलै मुदा हुनक चेहरा पर खुशी साफ दिखाई देैत छलाह मेहनतक बाद बैठल आनन्द वास्तव मे अलग होइत अछि
हँ मेहनतक प्रत्येक सफलता सदन मीट लागैत अछि खेलक मैदान एहि बात सभक पेघ उदाहरण अछि
गामक किछु बुजुर्गसभ सेहो पूरा मैच देखै छलै ओ सब युवा खिलाड़ी सबक प्रशंसा करैत हुनका आगे बढ़बाक आशीर्वाद दैत छलाह
ई बहुत नीक बात अछि जखन बुजुर्ग सब समर्थन भेटैत अछि तक नवा सबवक मनोबल ओरा बढ़ि जाइत अछि
ह हम सोचै छियै जे अगले बार प्रतियगिता मे स्वयं सेवक बनी के आयोजन मे सेहो सहयोग करब यी से खेल आओर व्यवस्थित ढ्ंग से सम्पन्न होय
बहुत सराहणीय विचार अछि कोना सफल आयोजित केवल खिलाड़ी से नहि बल्कि सहयोग करनिहार लोकसभक मेहनत सेहो सफल होइत अछि